हेलो आवाज आबैय
हँ आबैय
की करय छियै
भांस बना रहल छी
खेना पीना नै भेलै हें
ह नै खाना तऽ नै भेल ता कनिटा रोटी खेलौ हें ह चचा तऽ खै लेलखिन हुनका देखियौ न एकठां से भोजो रहय हँ ओ के नाम लिये जवाहर झा कें अहिठाम से भोज जवाहर झा अपना गेलखिन तब हुनकेँ ओहिठां से ओ बर्खी रहै दही चूड़ा केँ तऽ नोत देने रहै
अच्छा
राइतो भोज खेलखिन रहे फेर आइ राइत खेथिन भोज तऽ हुनका तऽ तबियत रहैत छै खराब तऽ कहलिये जे कथी ले एखन दही चूड़ा खाय लऽ जेथिन अनेरो एते खाँसी होय छैन
हुँ
घरे में दूटा रोटी खाय लौथ दबाइ खाय लौथ पूजा कै कऽ केलखिन सुइत रहलखिन रह तऽ उठलखिन तऽ कहलखिन अच्छा खाइये ले छी
हँ उऽ तऽ खेल कऽ हेलो हेलो आवाज कट लागैय
हेलो ओसारे पर छि
माँ खेल कऽ
हँ माँ के ओ बगलमे ओटा नै य ओ अ कन्हैया माँ के दोस्तीनी छै ओकर कानियाँ
हँ चिन्है छियै
हँ तऽ हुनका एहिठाम अथी होइ छै शिव चर्चा होइ छै हुनका एगारह दिनका कोबला रहै
अच्छा
तऽ उएह माँ कऽ कहने रहै जे दोस्तीनी ऐब शिव चर्चा करै छि तऽ माँ कऽ नै निकैल होइत रहे घर स फेर काइलो उपास रहय मंगल रहय रामायण में गेलखिन फुुरसत नै होइत रहै तऽ आइ कहलखिन कनिया यै हम जैब अथी मे शिव चर्चा मे तऽ कहलियै जाउथ तऽ कहथिन हम भुखले जैब कहलियै हे एतेक साँझ तक जे लोको तीन बजे पाँच बजे तक रहतै ओतऽ आइ एगारह दिन से जे भए रहल छै तऽ सब भूखले हेतै ओ ओइठाम
कहाँ जाइ छै सब खै पी के जाइ छै दुपहर से स्टार्टो न होइ छै तीन बजे केँ बाद
हँ वैह तऽ तऽ कते कहलियै तऽ फेर दूटा रोटी खेलखिन माँ गेलखिन शिवचर्चा मऽ तऽ भए जाइ छै एके सब बजअ
ओ
तीन चाइर बजे तक होइ छै
किटु एल इसकुल सँ
नई किट्टू तऽ तीन बजे ऐत नऽ हँ कहलियै जे हुँ
के
हँ ते कहलियै लेट सेेट भात बनेबे नऽ गरम रहते तऽ कट्टूओ आबे छै तब खैय लेबे सब गेटा ता माँओ आईब जेत्थिन हँ अहाँ केँ भऽ गेल भोजन पानी
हँ हमर तऽ भए गेल हमरो तरफ नोत य दही चूड़ा केँ फेर राइतो मे हैत नोत लेकिन नाश्ता भैय गेल रोटी आलू झिगली केँ सब्जी रोटी
पपा तऽ जेथिन भोजे खाय लऽ
हँब जेय हमहुँ सब जैब साँझ मऽ कनि जैब लेट सँ कियकि दिन केँ भोजमे तऽ कनि लेट भए जाइय नऽ
हँ
ओहै सँ लेट सँ निकलब
हुँ
एक बजे केँ तऽ बीज होइ यऽ मतलब पुरुखे सब केँ तकर बाद लेडीज केँ तीन चाइर बाजिये जैत
हँ तऽ दही पौरना छै घर मऽ की ओ डिब्बे वला छै ये
नय कहने रहय डिब्बे वाला विभू लेकिन पपा मना कै देलकै टिबिया वाला दही खराबी करै छै।
अच्छऽ
तहन फेर छाँछ जे लाल भैया अइठा ऐल रहै भोज मे सोमी फोन केने रहैय तहन फेर नम्बर देलियै तऽ वैह दही पुछलक कहै वैह दही ऐल‌ फेर पपा कऽ बजेलक देखै लऽ गेल पपा भोर मऽ दही कहलकै बहुत सुन्दर छै छाँछ वला। हँ बुआरीेए सँ ऐल रहैय लाल भैया केँ ललकी भौजी केँ भतीजा करय छै बुआरी मऽ केना नै पिसियौत भतीजा वैह बेचै य दही बढ़िया दै छै।
लेकिन रहै छौ ओहियोमे केमिकल
हँ रहे तऽ छै ओहो मऽ केमिकल लेकिन ओ डिब्बा वाला सँ ठीक रहैय।
हँ रहय छै लेकिन ओ ओइ दिन जे खेलो रहो हम सब भोजमे वैह छाँछ वाला दही रहै सबके तबियत खराब भए गेल रहै भोर मऽ हँ हँ भोर मऽ सब कऽ देखलियै नाक बोखार केँ टेक सर्दी भए गेल रहै करैत देह हाँथ मे हुँ
छै नै तहन उ रोज छाँछ लए जाइ छै नऽ फेन गिनती केँ हिसाबसँ दही खतम हैत तऽ फेर छाँछ लेय जैत। फेर वैह छाँछ कऽ धोए कऽ ओहिमे फेर पोरैय छै तब केमिकल देै छै तब नऽ ओहन सुंंदर दही रहैय।
हुँ
नय तहन ओहन सुन्दर दही थोड़ी नऽ रहतिये अगर नया बर्तन रहतिये तब तऽ ओकर बाते कुछ अलग
हँ लेकिन पोरना चाहि नये बर्तन मे नऽ
नै ओ लए जाइयै फेरसँ ओकरा फेर धोइ कऽ फेर ओहि मे जमाबय या फेर ओहिमे फेर वैह केमिकल सभ दय या ते जैम जाय या बढ़िया तऽ आदमी के नीक लागे या छाछ के दही दही छाछ के दही भै जाय यै वएहे।
हू कि कहबैन हम अथी के हमर छोटका भाय कि ने ओ बरसाइत रहय।
ह
ह तऽ ओहिमे आयल रह ओतयसँ मुराइद पुरसँ उमम मतलब बरसाइत मे माँ सब मना के देलकै रहे जे बेसी भाड़ दौड़ नहि देबय बजार छियै ने हमरा ततेक बाटैयोमे परेशानिए होइ रहय ह हँ तऽ ओहि दुआरे भाड़दौर मना केने रहथिन तैयो एक एक किलो अहाँकेँ अ एक एकक किलो सभ फल रहए एकक किलो ओ सभ मिठाइ रहै आ दू किलो वला डिब्बा दही रहै। हमरा सभ सभके तऽ मे अथी दिना रहै छै बरसाइतके एक दिन पहिने सावित्री चतुर्दशीके व्रत रहै छै हमरा दीदी छोटकी मौसी सभके व्रत रहय। हह रातिमे कहलियै की जे माँ कहलके जे भुजिया भात सभ बनै ले लेकिन ठक ठकुआ तकुआ तो नहि बनले रहे बहुत राति भए गेलै ठकुए छकैमे हमरा सभके फेर कनिया के भाय सभ आएल रहय त फेर त उउहूमे पढ़ो पाहुन सभ रहय त सभके खाना पीना हमरे सभके छुतिये न
हँ कनिया तऽ छुतिये ने दू दिना
ह तऽ हमरे सभके करय पड़लै तऽ खाना पीना बनबैत बनबैत मोन परेशान भए गेलै आ बारह बाजि गेल ठकुए छाकैत छाकैत कहलियै हौ आब कि भात भुजिया बनेबै तऽ उएह ओकर नरावला दही रहे
ह
दू किलो वला डिब्बा रहे हे यै दही लागे जेना नून छाहा सनके।
हँ ओ डिब वाला दही लागबे करे छै नमक नमक एहन।
मिटा नहि लागे रहे मीठा नमदीन लागे।
हँ मीठा नमकीन ओ जे काटबै तऽ ओ ढालै थोड़ी छै ओहिना रहे।
ओ दही बुझियौ नीक लागलै कनिटा कतरनीक चूड़ा लेलियै। आधा हल नहि गेलियैख नै गेलियै तीननो। हम दीदी आब छोटकी मौसी मिल कऽ खूब ढर कऽ खए लेलियै।। रातिमे नीक लागले कचका मरचाई लेलहु बाप हे बाप भोर मे। कि कहब हमरो देह हाथ फूल के डिश बनाल दीदियओ के। पूरा जोर जोर दर्द करे हँ बरसाइते रहि गेल बरसाइते ठमा। निचला घरमे सुतलि उठ कऽ जे ऊपर गेलियै ने तऽ सीढ़ी। चढ़लियै ने जा तऽ दीदी सवेरे उठल आदत छै उठेके हम उठलियै आठ बजे। दीदी पहिने गेले न तऽ माँ कहलकै देखी नीलू के मोन खराब भए गेले हम जे सीढ़ी चढ़ गेल। गेलिय नहीरा लंगरा माँ कहै छै तोरा की भेलो गे। अहाँकेँ हाथ देखेलियै मंगे हे देखी जोर जोर मे हाथ पएर सगरे खुलल कि भेलो कि कहलियै देखी ने कि भेलै तऽ नीलुओ के इएह हालत छै। पहिल मोके उए नहिए उह दही के। माँ कहै छैय खेलको ए तहि दीदी कहलक नहि बुझली छोटकि मसुरी के इम्यूनिटी मजबूत छै।
ह ठीके कह।
अपना सभके नहि छोते मजबूते अपना सभके जोर जोर धए लेलको आ। बुझियौ त मतलब कोनो गरिजन नहि एहन रहल नहि उठि होय नहि भूल होय नहि। अजीब मोन बहुत बीमार भए गेलियै ह तब छोटकी चाची के छोटका चाचा के गुट मे दर्द रहे छै ने तऽ ओ आयुर्वेदिक वाला तेल लगवे छै सुन तऽ चाची हमर बुझियो जे ओकरा सीढ़ियो चढ़ैत नै अी भेलै दू सीढ़ी हमर उतरले आ दू सीढ़ी गेले। अपन चढ़ले बेचारी दौड़ल गे दर्द वाला तेल आनि कऽ हमरो घुटना सभमे दीदियो घुटना सभमे खूबकि मालिश केलक कोनो सुनबा नहि आब दबाइयो जे खेतियै तऽ उपास रहियै बरसाइत दिना। जान बरसात पु तऽ खेतिये ने किछो कोनो गोठियो खा लेतियै ताहि पर बुझियो ऊपर छोत। पर अथी मे गमला मे देलक ओ गाछ अथी के। बर के ठाइर आनि कऽ आ जे सीढ़ी हमसभ चढ़ितहुँ से बुझियौ। कथी लए ओहन कष्ट कहियो भेलए ज ओ सीढ़ी चढ़ि कऽ जे ऊपर पूजय लए गेलहु। अते पहुतब कऽ गर्मी उठै नहि रहय एक एक सीढ़ी पकड़ि पकड़ि कऽ चढ़लियै।
गर्मी तऽ रहे सच्चे मे बरसाड मे बड़ गर्मी रहे।
ताहिप ऊपर मे चादर सभ टंगने रहे पाछू मे कूलर लगा देने रहे। आ तैयो बुझियौ मुननकोरा कऽ कानी ठो पार कऽ।
ठंडा गरम हवा चलै हैत।
ह लेकिन छोटकी मोसी के बलिहारी दी ये निचला घर से पूजा वला।
हेलो हेलो हेलो हेलो ह आब आबै य बीच मे कटि गेल रह
ओ।
छोटकी मै शिक कहलहु बली हारीदी
हैं हिम्मत छै तऽ मौसीके।
जे निचला घर मे छै पूजा वला घर आ ओ तीन मंजिला वला पर रहै ओ बर के गाछ लेलऽ विध बाध के सभ समान हाथी नाग नागिन टोटली चीज ऊपर पहुँचेलकै
आ बुझियो एक बेर मे तऽ नहि ओतना सामान पहुंचल हेते बारी बारी से सभ लए गेल हेते
कए बेर चढ़ल हेते पिठार तिठार।
करीब तीस चालीसो बेर चढ़ल रहतै बेचारी। हमरा लागय हे ओकर दर्द चढ़ाैए उतरै मे खतम भए गेल हैत मौसी के।
ह हमस जे बैसल रहलियै तऽ आरो दुखबे रहे
हा दू चारि बेर चढ़लै ने ओ दर्दो केलके न एकरा हटा दै छियै एकरा देबे ने करबी ई मोइल दै वाला छबे ने करई
आ ते आहे बरसाइत के एकोटा फोटोओ देखने हैवे सभमे मे मुँह लटकले छै हमरा दुनू के आ सुधाक के फोटो ठामे कत
ता मन परेशान रहे छै तब लोक के फोटो फाटो घिंचायएल जाई छै ध्यान तऽ रहै छै लोक के वएह जे कहुना भए जायब गर्मी ओते रहै छै त हटाऊ त बरसाइत सभ नहि होना चाही गर्मी के टाइम मे यै बरसाइत मधुश्रावणी
अ ह
बहुत गर्मी के टाइम मे होई छै ठंडा के टाइम मे ई नियम होना चाही
ह नियम बदलि देब अहाँ केँ
ह बदल नहि देबै कम से कम नवम्बर मे लोक के मन व्याकुल कम रहते बरसाइत तऽ चलू एक दिन दिनका रहै छै तऽ भए जाई छै मधुश्रावी जी एते चौदह दिन तेरह दिन बारह दिन के रहैया कतेक मुश्किल रहै छै ताहिमे जकरा घर मे आदमी नहि छै ओकरा आरो मुश्किल छै
हू।
हमरा घर मे तऽ आदमियो नहि छै दीदी जी अलगे डिमाणंड मे रहे छै हमर घर के हू हू
कहलक बड़की गुरु कहलक रहे जे हमर चाची सम्हारलकै नै हम सम्हारि देबे
हे ओ दिन चलि गेलै ये भाभी सभ अपन काज भेलाक के बाद बाद बिसरि जाइ छै से नहि बुझै छियै अपना काम बन। नता भार मे जाय जनता भए जाई छै
ह
बाहर मे चलि जाई छै अपन जहन काज रहे छै तेन जी हजूरी जी हजूरी एकदम बाबू सोना जादू टना करे। जहा काज खतम भेल तही खराब भए गेल यै
से तऽ छबे करय
काज खतम आदमी से रिश्ता खतम। बला बाद भऽ जाई छै ओनाहीयो ओ सभ आयत तऽ कुछो टहल करे वला ये लागे या
नहि से तऽ लागै छै अखला कमला रहे
ह
ह तते नके रेलो लागल दू
नके देलहु लागे छै बच्चे रहै
ह
दुलइरे बनैत रहै छै। साल मे पुतहु हेतै लेकिन तहनो दुलारि बनै छै
। माइयो के लागल जे ने जे हमर इमना छी ने कहन फनल नहि तऽ चग ह कीज